क रहलिएन अजन हेलो
हो गया हँ
हँ मेरा हो भी गय आओर पेमेंट भी आ गया
होबे नहि कर रहा था
ओ अभी थोड़े देर पहिले आप ही मैसेज किए हैं
हँ
ओ हम अभी मेसेज रिप्लाई दियए से करने के लिए फोन आके
हँ खाना पीना हो गया
हँ हो गया इधर बारिश लगई हुई है बन गया खाना
हँ प्रसाद प
आँह
आप का घर
घर सैदपुर है
सैदपुर
सबको सुबह सुबह कॉल भी कएथे रात मे भी कॉल कएथे कियाकि रात के ने रात क नेटवर्क जदा चलता है स्पीड तऽ क्य की थी मेर पे रात को इसलि जि जिसका बोल रहे थे कि न नहीं बना है ओ सबको र मैसेज किए फोन किए काट एरिया में मान लीजि आपको मैसेज कर करेंगे फोन करने के लि आ जो पहिले मैसेज किया ओ कर देेगा कोइ बीच मे तऽब उसको उठा के बात करना पड़ता है बात करेंगे तऽ जिसको बोले हैं उसको उस उको बिजी बता देता है
हँ
हँ आब जो जो कहेगा तऽ सबके बोले है जे जॉब कर लो
आओर सब बढियाँ
हँ आओर सब बढ़िआं है
नहि नहि पूहे नहि हुआ है
तो आपका खाना हो गया
पैसा
मेरा आया पाँच सए तीस रुपैआ
क अस्सी आया
तब उसका तऽ ज्यादा बनाए लगता है क सब को ने रूल बाय रूल दस दस मिनट अ बात करना अपने फोन कट जाय त उसमे हमलोग क क्य गलती है इ की हमोग बात नहि करतेथे उसक दस दस मिनट पूुरता होगा सबमें ज्यदा से जादा मिनट इसीलि उसको उतना रुपआ आया
ओ
काह जोरू ले हो ने कट ह कट जा तऽ उसमे हमलोग का क्या गलती तीन चार दिन दू तीन मिनट बात हुआ अपने कट जाता है या तऽ या तऽ हूँ कियेतऽ फोन आएगा रिसीव करेंगे कट गया फिर भी उधर क्वेश्चन आ जाता है
ओ
हँ
हँ ई होता है सहिये
हँ आ मिनट नहि रहेगा तऽ नहि होगा और क्वेश्चन आ जाता है तऽ क्या करे क्वेश्चन त बनाना न पड़ेगा
हँ
ऊपरसे नेटवर्को प्रॉब्लम बहुत चलता है
बहुत इधरसँ बहुत आ गाँव के तरफ तऽ आओरो पड़ता है न अखैन नै ये वहाँ पे फोर जी हो जाता है
हँ
जाये है न तऽ फोर जी हो जाता है फाइबोजी चलेगा फोर जी भी बढ़ियां से नहि चलता है
हूँ हमलोग के फोरे जी है नहि चलता है बढ़ियां से
उंह
आ इधर मंझौल के तरफ जो है न उ नेटवर्क अच्छा नहि है फिर मंझौल से आगे जाते है नऽ तुरन्त तुरन्त नेटवर्क अच्छा
हँ आज हम भी गाँव गए न नहि चल रहा था
ओ
हँ तऽ वहि है मेरा भी
हम आपको कै बार फोन भी किए थे आपही का न नंबर है लास्टमे तेरह वला
हँ मेरा ही है
हँ हम कै बार फोन किये थे जब मेरा टास्क नहि पूरा हुआ था तब भी फेर कल रात मे भी शायद मैसेज किये होंगे दिनमे फोन आर हूं हूं सबको सबको हम सुबहि बोल दिए कि सुबह सुबह ने फोन लगता है सबका तऽ इसीलिए बोले कि सुबह सुबह तऽ एक कॉल करनेमे क्या जाता है एक कॉल कर लीजे फिर एक आधा घं्टाे के बाद फि एक कॉल कर लीजे फिर एक घण्टा के बाद एक कॉल कर लीज ऐसेमे आपका काम भी बनेगा आ फोन भी हो जाएगा इसलिए सबको बोले काहे कि कर लो एको कल आ जैसे कि मेरा नेट बंन्द रहेगा ऐसे फोन आता है ना कार्या से पता नहि चलता रिंग नहि बजता है
ह नहि पता चलता है
हँ इसीलिए ना वाटसप से सब बात कर ले तऽ बोल क जे आउ करे खोलो तब ने खोलेंगे तऽ मैसेजो आएगा मेरे मे किस कितना क वाट वट्सप मे मेसेज भी आता है ना त स्क्रन पर उगता है आ मेरा मे सज सेटिंग है न तऽ व्ा्सअप पर आयेगा ना त सब मे जाएंगे तभी हमको मैसेज दिखायेगा पहिले मेरे मे उगता था व्हाट्सऐप उड़ गय फिर से डाउनलोड किए उसके बाद से कुछ सेटिंग किए बस वा्सअप जो मेसेज कोइ कर टाइ फइल मे घुसंगे तभीयै दिखाएा व्ाट्सऐप मे घुसेंगे तब ऐस स्कीन पर नहि दिख है मै नहि आता है स्क्रन पर तब मैसेज भेजता है
एक ई सिस्टम चेंज होते रह
ह्म अभी बाहर घूम रहे है तब बात हो रही ह अन्दर जाएंगे की बात खतम कट जाएगा सीधे इसीलिए फोन बाहर आए अभी हमको रोटी बनाया हुआ ही
आएगा न
ह इधर बारिश लगाया हुआ है आ मे रोटी बनाय हुआ हुआ आओर नेट खोले आ देख रहेैं है का मैसेज हमस तुरन्त आया फोन बोलै इधर से रिप्लाई दिय फोन आ तुरन्त बाहर निकले बरन्दा पे थे
हँ वहाँ पे आपका ससुराल है या मायके है
हमरा घरे हमरा शादि काहा हुआ है ससुराल मे
हँ शादी नहि हुआ
नहि
चलियै बात पहिए
उभी ओ ओ भी इसे आ मे है सोना हे तो
हँ सोना लिखल है एगोका
ह ह सोना है न ओ मेरी बहन है हमसे बड़ी है ओ हम उस से छोटे हैं
ह आ
उसका शादी हुआ है मोहनपुर में तऽ ओ वहाँ से रहती है
ओ एगो के कान किय ने तऽ ओ भी बोल साायद उहे घर है लेकिन उसका ससुराल
उक ससुराल होगा बमैया हरलाल आ एगो है सदपुरे के लड़की एगो आर है लेकिन उसका ने क्लास नहि मतलब टास्क नहि आता ह उसपे लेकिन उसपे आप कॉल कीजएगा ने त आपक टास्क बन जाएगा लेकिन उसक टास्से नहि आगा जब ओ किसी पे कॉल करेगा ओ वहि पैसा ले लता है रजिस्ट्रेशन नहि कराता है जब रजिस्ट्रेशन करेगा तब से उसका क्वस््चन बनेगा
ओ इसीलिए मेरा भी नहि हो रहा था उस दिन से
आपक रजिस्ट्रेशन हुआ था एको बेर हुआ था
हँ रजिस्ट्रेशन तऽ हमरा हो गया
मतलब अभी कितना बनाए हैं
पच्चीस गो बनाये है
ओ पच्चीस गो बन पाँच गोर बनेग तीस गो पुर जाएगा आप लोग तीसगो पूुर जाएगा ने आप लोग अच्छे पेमंट आएगा आयेगा पच्चीस सए आ दू हजार तकमे तेरह सए पन्द्रह सए आएगा हमलोग का क्या कहतेै सत्रह गो बनाएथे कि अपने नहि सबसँ बात करते है सबसँ बात करते थे खूब बस ओ सब क जब बात करता ओ वाला टाक्स आ गया बस उसमें जुड़ा गय पैंतालिस गो ब सत्रह गो में पैंतालिस गो जुड़ा गया ओ बस ब टुको पुर गिया फिर बासठ गो मे से फिर खुद ब नाये बा उस गो बस मेरा उनतीस गो पूरा तऽ उनतीस गो हम बनाए है ओर सब उसमे जुड़य अपने बन सबबस बात किए ने वह सब जुड़ा है अब छआसी गो पूड़ गया
ह छियसी गो आपहिका दिखा रहा है न
हँ मेरा ही है छियासठ बाइ छियासी आ क्या है आ रुपैआ अथी आया पहिला दिन आया दू रुपैया आ उस दिन बाद जिस जिसका उसमे दू रुपया आएगा ने उस सबका पाँच सए ही तक मे आएगा पाँच सए सात सए इतना ही रुप पया आएगा ना जिसका ज्यादा पैन्तिस ओर गै जिस जिसका रहेगा उस सबका ज्यादा रुपया देगा दू दू हजार हजार देगा
मेरा तऽ अभी एको नहि हुआ ने देख
ह सब कहे कर के हम नहि देगा सब अपना जी जान लगाा के बात करता है तऽ इतना परेशान होता है किस को कितना रुपैआ किसी को कितना इतना रुपया देता है त अच्छा बात नहि है हूँ सब ने परेशान होता है तीसो कॉल पुराना कैसे कैसे सामने वाला फोन करो फिर मैसेज करो उठाय नहि उठाया फर उसा इन्तजार करो आ दो बार कॉल करने के बाद एते बड़ा कर भी नहि सकत है लिखयबे कर करै गा तब आधा घण्टा बीस मिनटके बाद हे
हँ ई बात सहिए बोलै नहि
परेशानी होता है आ सबके बोला था कि जे एक महिना मे दू हजार देगा दू हजार देता ने नहि हमको दस हजार या पाँच हजार चाहिए दू हजार देताै तऽ उसी मे हम खुश हो जा जेते आ दिया है पाँच सए तेरहो सए पन्द्रहो सए पूरा देता हू
हँ पेटीएम मे आय या फोन पे मे
बैंक प मगाए कु होग ने बसन जम नहिी आ लगेगा आप का उट जाएगा तीसो गो जब नहि आएगा तबो मतलब सबमिट कजएगा तब पेमेंट मे जाइएगा पेमेंट मे से फिर आएगा एगो आएगा बैंक एगो आएगा यूजर आई डी त बैंक मे जाइएगा बैंक मे जा करके एकाउंट आएगा तो एककाउंट में डबलडबल जगह एककाउंट नंबर देना पड़ताै तऽ एगो मि स्टार वाला ह एगो अंक वाला हएगा आ फेरसको सबमिट कीजेगा तब फिर आएगा एगो ओ आई सी एफ कोड आएगा फिर आई सी एफ कोड ाल करके सबमिट कजएगा तऽ फिर आएगा उस माय कॉन्टैक्ट नं्बर मााय फ्रेंड नं्बर मााय फैमिली नं्बर मतलब माय फैमिली अकाउंट मतलब जिस मंगाना पैा मााय एकाउंट अपनामे डालना है तऽ अपनामे दो पप्पामे डालना है तऽ पप्पामे दो या फ्रेंड पर मङ्गन हैं फ्रेंड में दो इसी में दे सकता है मम्मी बला मे मंगाएथे फिर भी माय एकाउंटे दियए मम्मी बला मे मंगााय तो
ह
तऽ दसराा डालतेथ अपना अाउंट नम्बर आ आई सी एफ कोड आता थ दोसर को आई सी एफ कोड आर करते सबमिट कर देते तऽ दूसरे पर चल जाता आ ओ सब ने एकाउंट नम्बर ने आर नाम दुनू काट के दिया हुआथ जैसे कि हमलो देखेंगे नहि देखेंगे नहि पता चलगा उक नं्बर आ नाम अाउंट पर रू भ अच्ा लगैय तऽ हमको उस हम वापस नहि ले सकेै कआि दूसरा अकाउंट पर चल जाएगा उसो अकाउंट नंबर हमको मालूम ह न या नाम तब कैसे हम ट्रंसफर कराएंगे उस खाता पर अपने खाता परर गलती से पैसा चल ग ता इसीलए सब देख कतब पेमेन्ट मारियएगा क कि सब कु डालियगा ने तपक खा होगेग जिस ख तपे दीजेगा नम्बर
ओ
आपक पूुर गय होगा दस मिनट पुर गय आब ाक आ जाएगा रख लीजए
बारमें इसीलए बात हा